हेलो नमस्कार
और बतैयौ अहाँके की हाल चाल छै
हेलो
हँ अहाँके की हाल चाल छै
इहाँ के तऽ हाल चाल नीक छै अहाँके बताबै छै न हाल चाल
हँ हमरो हाल चाल सब नीक छै सब हाल चाल नीक छ‌इ बोलते अहाँके की हाल चाल छै सब घर परिवार मे सभलोग नीक छै न
ह इहाँ के तऽ घर परिवार मे सब नीक छै
अहाँ के खाना मे हँ अहाँ के खाने मे कथि कथि खलियै ह त
लमका केराके सब्जी खइले य छियै आ मोटका पियाज खइले छी अहाँके बताबै छी न की की खैले छियै
ओ सब न बोलेके ओहिसे करंटली ह हमहु खैले छियै आ भात खैले छियै दाल खैले छियै तरकारी ेले छियै तरकारी मे आलू चना पनीर के तरकारी खैले छियै बहुत अच्छा अच्छा चीज खैले छियै आ उ ओहिमे सलाद छियै सलाद मे बहुत चीज रहल छै चटनी छै इहे सब खयले छियै अहाँके बतैयै न अहाँके कथि कथि खैले छियै आ अहाँके कथि कथि नीमन लागल अइ खाय मे शाकाहारी मे
इहाँ के तऽ खएले छियै दाल खएले छियै पनीर खएले छियै मटर के सब्जी खैले छियै छोला भटुरा खैले छियै पनीर खैले छियै चिकन खैले छियै बिरियानी खैले छियै मटन खैले छियै इहे सब खैले छियै आ रो टी सब्जी आ इह के पसन्द छै सबसे फेवरेट बिरियानी चावल बड़ा नीक लागे छै
अच्छा सबसे पसन्दीदा बिरयानी चावल छै
हँ सबसे ज्यादा बिरियानी चावल लागै छै छै सबसे नीक म चिकन के जला खाइ छै मने मटन के बड़ा नीक नीक लागे छै नू लागै छै ई बड़ा बढ़िआं
हँ बात इहे छै कि मटन तऽ महंगा भेल छै ओहिसँ मटन मटन तऽ मिलैत न होते यहाँ के खायके हम सही बोलै छियै ने
हँ हँ सही बोलइ छी मटन तऽ मिलै छी ने डेली के डेली
हँ ई तऽ बात छै ह चिकन तऽ एकदम हम दबा के चिकन तऽ अहों के दबा के खाय छी हमू दबा के खाय छी अहा के बता ते न अहाँके माता पिता लोग सब लोग खाना खा लेल छथिन
इहाँके तऽ माता पिता सब खाना खाे रह छै अहाँके बताबै छै ने माता पिता खाना खालेने छियै
हँ हमरो माता पिता लोक सभलोग खाना खा लेल छथिन
की की खेले छी
हँ खयले छथिन अ दाल खैले छथिन भात खयले छथिन छथिन तकारी खैले छथिन इहे सब खायले छथिन हँ छथिन आओर और बतय अहाँके उड़ीक के मौसम कैसन छै
यहाँ के तऽ मौसम बड़ा नीक छै यहाँ हँ हँ इहे कथी कहे छै ने मेघ के मौसम छिय तो बड़ा हवा बहै छै बाजे आबै छै ई सु
हँ अहाँके ई बात एकदम मने सही बोलै छी सौ प्रतिशत सही बोलै छियै मौसम तऽ बड़ा नीक छै
ओस गिरे छी तब साफे एथि बोखार लाग जाय छै ओकर बाद डॉक्टर सु देवइ छै
हँ तऽ अहाँके गलत काम करै छै ओहि से अहाँके ठीक से रहती तऽ अहाँ
तऽ ई ई एहिमे गलत बात कोन छियै ई बताबै छि
ओ अहाँके समझदार होइ समझदार होबै तऽ अहाँके समझ सब जेबै और बते न अहाँ के पढ़ाई लिखाई कैसन चलत छै
ई होइ तऽ पढ़ाइ लिखाइ बड़ा नीक चल छै अहाके बताबै छी न नीक चलै छै आई
हँ हमरो पढ़ाई लिखाई सब नीक चलै छै ओर बताइ न अहाँके कोनसी कला कोनसी कक्षा मे अहाँके पढ़ै छियै
इहे तऽ पढ़ छी नबी कक्षा मे अहा के बताबै छी ने कोन कक्षा पढ़ै छी छियै
हँ हमू पढ़ै छीयै अ बारही कक्षा में पढ़े छी बड़ा नीक कक्षा छै आ बड़ा नीको विषय लेे छी हम विषय मे लेे छियै अहाँके बता दी कि अ जीव विज्ञान लेलेे छियै फेर साइंस शास्त्र लेले छीये फेर भौतिक शास्त्र लेले छीये आ फेर हिन्दी इंग्लिश सही क तऽ रहबे करलै आ एकटा मे छै गणित छै एकस टा मे गणित विषय छै
हू हू
हू हू आओर बतैए न अहाँके सबसे नीक विषय कोन लागै छै
यहाँ त लागे छै हिन्दी लागे छै विज्ञान लागे छै जीव विज्ञान लागे छै भगुल लागै छी ओ आओर कथि बोलै छी न ई ह पेनटिंग अच्छा लगै छी ओहि आओर पढ़े बड़ा नीक नीक लागे छै छ चीज पढ़ाबे छी कहानी इंगलिश के ने बुक के ओ किताब के तऽ बड़ा नीक लागे छै
हँ अहाँके इसकुल बन्द छै का
हँ गर्मी के छुट्टी मिलल छै
ओ तऽ खूब छुट्टी मनाय यहाँ के निमन निमन से मजा करीब मौसम के आनन्द लि
न मजा नहि करे छी कियकि हम हम तऽ चाहे छीय इसकुलबा कब खुले छी
ओ अहाँके पढ़निहार लैका छियै न
नहि पढ़निहार न छियै समझ जाय छै अहा के तो पढ़ले होइ छै नाग मे त समझ जाय छी
हँ हँ हँ आओर ब बतबै छी ने अहाँके उहे सबके फेर मे रहै छी न
ओहि से ओहिसँ ओहिसँ रोजाना इसकुल जाइ छी आहाँके
हँ हँ ओहि अभी अभी भेट न भेल छी
ओ छा हमरा के समझाबै के अहाँके जरूरत न पड़ते छै हमहु खेलल खेलाड़ी छियै
हू
समझै छियै ने मास्टर हमर मैडम लोग ताकते रह जाय छै मास्टर लोग ताकते रह जाय छै त तहले हम कलाश तरफ के ऊपर पहुँच जाइ छी
हू ओर बताबै छीयै ने अहाँकेँ उड़ी के मौसम कैसन छै
इहाँ के तऽ मौसम बड़ा नीक छै
हँ ई तऽ बात अहाँके सही बोले छी हमरो अर के मौसम बड़ा नीक छै अहाँ ओड़ी के मने बारिश उरिश भए गेले कि न
नहि अभी बारिश नहि भेलै लेकिन होतै अभी
ओ होत ह हमरो ई लागे छै कि होतै बारा बार होत ह आँधी उ बा बड़ा बहचय आ हमरा ओरी तऽ एक दू दिन पहिले अहाँ से बता दी केना आँधी आयल छै इतना बारखा भेल छियै मत पूछि हम तऽ हम हँ बोलियै ने अहाँ के
अहाँ के सुने मे आयल छै ई बड़ा पथर छै एक बेर आंधी मे उधिया गेल छी
अरे हम पातर न छियै हम र बढ़ड़ा दम छिय बड़ा ताकत
तऽ उ तऽ उघिया गेलल कैसे छियै
न न हम कहाँ उधीया आयल छी अहाँ के झूठ बोले छी हम जब आंधी आबे तऽ हम गाय रहल छियै जे हमरा घर में ओ करकट के छिये तऽ हम आंधी आबते मे त लागे छी ऊपर चरके हाली ही एथिी उथि भारी भारी चीज धरे आ करकट के नाव दिय दे छै घर के हम रखा करे छी अहाँके कैसे बोल देलियै हमरा हम बहुत ताकत हइ अहाँके देखे के छियै
इत झूठ बोले छी इ तऽ पाता छै हमरा
न न हम पहिले बहुत पातर रहल छी अब तऽ ठीक छीयै हम
सुन मे आबै छै बड़ा गन्दा गन्दा काम करै छै ऐसे ओहिसे
अरे का बोलै छी अहाँके
छोड़े छि मने गा मने मने ई कथी कहल छै इ ना जैसे गोबर उोबर उठाबै छै इ बात कहै छै ओ बात
अरे गौ माता के सेवा करल गन्दा बात थोड़े न भेल छै गौ माता के तऽ
बातके पलटै छी हम
पलटै छै लेकिन अहाँके जन सोचे छियै ने हम छे महीना से ब्रह्मचारीके पालन करै छी तऽ हमरा से हँ सही के धीरज भी जानै छियै हम सारा शुद्ध शाकाहारी हो गेल छी सब कुछ त्याग देेले छी हम राधे रानी के शरण मे छी तऽ ओहिसे हमरा के भूलै छिय
अच्छा
अहाँके अहाँके ओहि संग बोलल व्यर्थे जाइ छै ओर बताइए न अहाँके अहाँके ओ आम उम रोपले छियै कि ना
हँ रोपले छी न बड़ब नीक नीक आम रोपल छी मालदेव आम रोपले छी तालमा आम रोपले छि आ भरुआ रोपले छि कटहल आम रोपले छि रसगुल्ला एगो रोपले छी इहे सब रोपले छी अहा के बताबे छी रोप
हमू आम मे हमू आम मे रोपले छियै किसनभोग रोप ले छीयै जर्दा रोप ले छियै बम्बई रोप ले छीयै बहुत काम र
ई बोमई आम कमन होइ छै
हँ बम्बई आम आजे ते धीरज के साथ खायल छी हम बमई आम जबहि गोछिे मे गेलियै है न तबहि ऊपर से एगो आम पाकल चूलहे हे तब बमैया मे उठा के बड़ा नीक से
ई बात सुनै छी के न ई बात झूठ न बोले छी चूले हे न अहा के चुगवल गेले ये मने तूड़ल गेलैया
न तुरलियै तुरले छी न प हम सही मे बोले छी अह कसम खाक बोलै छियै
न नहि अहाँ इहाँ के कसम नहि खाइ छी एके प्रथम कातना ग खइ छी
हमरा मित्र से अहाँके पूछ लेबै कि आम तूड़ल गेले है कि चुअल रहे
ह अच्छा ज्यादा इ चु गलै आम
देखियै अ बम्बईया आम हमी तुर लिय है न ओ अपने से गिरला है आ लेकिन जरदा आम जन रहल छै ने ओ उनकर धीरज के दोस्त रहलथिन ह अमीत ओ तड़लथिन ह चहर के झारधाम ब्मैया हमम अपने से गिरे छै उ दोसरा के गाछी रहल छै तऽ हमनी उठा ले छियै जौवन रखवरवा रहै छै न ओहिमे ओ धीरजो के दोस के जानै छै ओहि स न बोलै छै कुछो तऽ कहल रहल छै कि आरो तोड़ लियौ खाय के बातऽ
धीरजबो बड़ी आ धीरजबो बड़ी दोस्त रहलै आब किया बलै न
हँ हँ चलिऔ हँ सही इ तऽ आहाँ के सही बात बोलै छी चलियौ आहाँ के रौदा में न निकलवै अपना माता पिता के रौदा मे न निकले देब
इ हे हमु कहइ छीयै
चलिए अहाँ से बात कऽ के बड़ा नीक लागल अ धन्यवाद नमस्कार
आहांसे ई बात के बारा निक लागल धन्यवाद नमस्कार